हेलो।
हेलो।
हँ की हाल।
की हाल चाल बढ़ियां बढ़ियां, कुशल मंगल छी ने सब बाले बच्चे।
हँ हँ सभ बढ़िआँ अहाँ सब कियो।
सब बढ़ियां।
और की सब भऽ रहल छै।
कि हेतै डेली के वैह रूटीन खा लिअ बना लिअ छै ने।
हं।
हँ।
हँ से तऽ छेबे करै डेली के जे काज छै।
हँ।
हुं, हमरो सबके हमरो सबके सएह होइ छै हमर बौआ ये तीन साल के, आब ओकरे देखैत सोचै छियै मुड़नके तैयारी।
हँ मूड़नमे तऽ बड विध होइ छै अपना सभके। भार दौर कते अबै छै आइ काल्हि बोढ़नो बड भरिगर भऽ गेल छै।
बहुत बहुत।
हँ एक त भोज भात खूब होइ छै, लियौनबाली, बिदागरी बाली सब एबे कैल।
हुं हुं।
बेन केलक खूब रास, खर्च बढ़िआं होइ छै। अहां सभ के कोन मूड़न होइये जगमूड़न की अहिना सधारणवला।
सबके, जगमूड़न में तऽ और एकदम होइ छै बहुत धूम धाम से। बड, विध तऽ तते होइ छै ने, एक दिन
कर्णेवेदो होइत हेतै ने कर्णवेद किदन जे होइ छै, कान छेदाएल जाइ छै।
नै से नै होइये हमरा सभमे, नै।
अच्छा कतहुं-कतहुं ओहो होइ छैय। हां मुड़नमे कान छेदाएल जाय छैय। हां हमर दीदी कऽ हूॅं।
एक दिन पहिले जे छैय। छैय ने से हमरा सबके मतलब कपड़ाके मतलब जे जकर मूड़न हेतै तकर कपड़ा। और छूरि जे रहैया। तैय सभके के नोतल जाइ छैय, हां। सएह सभ विध होइ छैय तब अगिला दिन पातिर पड़ैत छनि खीर-पूरी।
हां
तैय सब अ तेके बाद खूब धूमधाम से खूब एकदम बाजा उजा बजा कऽ खूब संगीत सब
तऽ दू बहिन, तीन बहिन छियै तऽ बड़की बहिनके सासुरमे पन्द्रह दिन पहिलेसे गीतनादसभ शुरू भए जायत। दुपहरिया बेरका टाइम में सब अंगना से सब हकार पुड़ै छैय, आयल ओकरा सुपारी ई मने चाॅकलेट। जे भेलै नास्ता पानी सर्बत सब कराबियौ पन्द्रह दिन पहिलेसे। आ सभ मिल कऽ हां हां किओ एखक महिना पहिलेसे करै छैय मुड़नोमे। उद्योग करैय छथिन, ओसभ हां तखने सब उपनेयन सब लागल रह बच्चा के ह बच्चा के उपटन लगेलक सब मिल कऽ आ तकर बाद खूब सोहर खिलौना गीत नाद रंग रभस। से सभ कयेलक आ सभके नाश्ता चाय जकरा जेहन औकादि भगवान देने छथिन। तऽ ताहि हिसाबसे से सब कयेलक हां फेर अपनसभ चलि गेल तऽ पन्द्रह दिन ईसभ भेल तहन मूड़न दिन तऽ बलि प्रदान सेहो होइ छैय एगो बरुआपर तीन टा छागर।
ओह से बीध छैन।
हां तऽ बड्ड विधान ओकरा सभके भगवती छथिन हुनका सभके स्थापना कयलता भुवनेश्वरी। तऽ हुनकर पुरा सचार हुनकर साड़ी-ताड़ी जे मने बहुत हुनको होइ छैय, हुनको लगेगो बलि प्रदान हुनका लग आ दूगो भगवती घरमे जे छथिन हुन तीन टा एगो बरुआ पर।
अच्छा
बलि प्रदान ततेक भयावह हां बहुत ज्यादा कर्ण छेद सेहो होइ छैय। सोनाके अथि से कान छेदल जाय छैय।
ओ हम नैय हमरा सभमे से नैय होइया।
बुझियौ तऽ बड्ड खर्चा ओकरा सब मे आ ताहि मे आइ काल्हि भऽ गेल छैय, नैहरे से आयत सबटा
सबटा हां हमरो सभके ओतऽ हमरो सभमे हैये। हंसना
तऽ ततेक जादा होइ छैय आ दोसर बहिन छथि। ताहि हुनका एतऽ चुपचुपा मूड़न होइ छैय।
अच्छा
हुनका घड़ी पाबनि होइ छैय, एहि साउन मे तऽ घड़ी पाबनि जेना से रातिक कऽ केश कटा दैय छनि जहन पूजा होइ छैय तखने। जे बेर जे बच्चा जनमल रहल मने तीन साल जकरा पुरैय वला रहल। तकरा एगो बरूआ रहे कि दूगो जेकरा मने दू भाय छथिन तऽ आ सझीक मने एकेठाम छथिन भगवान तऽ दूगो बरुआ भऽ गेल य एको गो छै तऽ मूड़न में सीधा केश काटि देलक आ गीत नाद नै किछु ओहिना केस काटी दै छै। चुपचुप्पा , तऽ ओ अलगे रंग के एगो देखने छी। हमर नैहरमे जेना अहाँ कहलीये तेहन।
अच्छा नहि तऽ हमरो मायके मे नैहर मे ओहने होइया ओ जे अहाँ चुप चुप पा कहलिय भगवान के से वाला आ एत्त खाली हमरा सासुरमे जे होइए ओ जगमूड़न होइ छै।
ह आ हमरा सब नैहर में तहिना हमरा सासुरोमे खूब भोज भात करू आ अपन जहिना अहाँ कहलिये नोतल जाइ छै। लेकिन नैहर से कपड़ा सब अबै
हँ तऽ हमरो सबके नैहरे से सभटा नैहरे से आबै छै ना। हम मतलब बड़ुओ के कनिया कपड़ा ये चाहे ओकर माओ के सब के कपड़ा नैहरे से हमरा सब के पन्द्रह दिन पहिले से तऽ नय लेकिन जेनाकि आब एक एक दिन पहिले से गीत तीत गाबै लए एयलथि सबटा भेल।
एके दिन पहिले हँ।
हँ जे मोन भेल से देलथि अपन जेना अहाँ कहलियै औकाद के जते
हँ हँ जकरा जेहन अपन केलक से तऽ हमरो सभके तेना ओहि दिन अपन हँ तो भोर मे तनुका भेल मुड़नो मे ब्राह्मण सब खेलक जहन केश काटल जाइ छै तखन। खीर पूरी तूरी सब लड्डू सब आ साँझ मे फेर भोज करू अपन जेहन भैर गांव करा या दु गांव अपन जेहन मोन भेल।
हँ हँ तऽ जेना मोन भेल से हमरा सभमे की होइ छै सास सुर मे भोज करबाके छै पूरा गाँव के मोन
हँ तऽ लोक करिते छै ना जकरा जेना मोन कहैके मतलब कि दू गाँव क चारि गाँव क एके गाँव। से लेकिन उ सब करै छै क एलै हन तऽ लोक करिते छै ना। और हम फल्लाँ एतेक केलक तऽ हम कनि और बेसिए करी से आइ काल्हि छे।
बाप रे ई चीज तऽ बहुत चलै छै आइ काल्हि।
त हमसभ ने नैहरमे ई नहि कहलियै हमरा ई चाही इ दियऽ हँ लोक देखत कहत बाह बाह। से नय कहलिये कहलिए लोक की कहै छै जा दियो आहाँ जतबे करब। ततबे करब बहुत नै परेशान होउ, हँ हु जतबे रहतय परेशान नहि हैबआशीर्वाद बहुत होइ छै आ विध छिये ते करैए परतै आशीर्वाद मो स देबै आ चीज जतबे सम्भव हैत जतबे आराम से दऽ सकबे सेह देब जहन की नीक सँ छैथ थिन हमर सब के घर तैयो हमरा लागल कि कनि बाल बच्चा सबहक पढ़ैत लिखैत रहै छियै सब अपन परिस्थिति सब रंग होइ छै तऽ कनिक ई नै लागै जो ओ देबऽ पड़ैय। तऽ ओ आशीर्वाद नय ने भेलै तखन। से मोनमे लागल जे कखनो कुमोन से कनियो नइ देब हमरा किच्छो। जतबे दऽ से इच्छा खुशी खुशी सब ततबे देबय।
सही बात छै।
हँ आ उ संगैहो उपनयनो केलियै हम छोटका बच्चाके हमर मूड़न भेलै आ दुइये चाइर दिनके बादक उपनैनो केलियै जे गेले छी तऽ संगे दुनू
भऽ जायत हँ तऽ ओहो नीके रहै छै तऽ अपना सभ के उपनैनोमे तऽ बहुत किछु होइये मड़बा बनै या।
उपनयन मे जे भेलै ने त ओहू मे तहिना हम कहलियैन कहलखिन जे एखन नहि करितहुँ उपनैन अ अ ओइमे तऽ बहुत देबय के होइ छै ओ तऽ हम कहलियै अहाँ किछ नै देब कपड़ो सब हम अपने कीन कऽ पठा देलियै नैहर कहलियै भगवान लग राखि कऽ हमरा येएह पठा
हँ तऽ की करबै जब हुनका सबके अथी भेलैन तऽ
तकर बाद जेबै सासूमाँ सब कहलखिन जे एखन करब तऽ हम नै कहि सकबै जे नै करब एखन। त हुनकर सबहक बच्चा छै ने ओ जे कहलखिन सेएह कहियौ माँ के एकादशी जाप करबैक छलैन हं आ हम छियै कनि पैघ लोक पहिल मने पुतौह तऽ कनि हं - हुनकर स बच्चा भेलो नै छलैये ताबे आ एकर दुनू के उपनयनो भऽ गेलै कनिये बादे बियाह भेल छै त हम कहलियै हम ओ नै बाइज सक कहब लेकिन अहाँ सब आउ आ खाली आशीर्वाद दियौ मूड़न मे देबे केलियै सब चीज त उपनैन मे नै ओते करब त खाली भीख दऽ देबै अहाँ आ और किछ नै अहाँ करू।
हँ त अपना सबके मूड़न से लऽ कऽ लास्ट तक त सबटा नैहरे के के होइ छै न से भऽ जाइ छै जते जे होइ।
किन कऽ ओम्हरे सँ ओम्हरे मने अपना एत नै अनलियै आ पाछू ओम्हरे बाटे नैहर पठा देलियै। आ कहलियै उहेए हमरा पठेए देब बरूवो के कपड़ा अपनो कपड़ा जे होइये विधि- विधान। हम कीन के ओहिना पठेए देलियै कहलियै तरद्दूत नै करऽ पड़तै जै से हुनका सबके हुनकर दुनू तीनू बच् बच्चा पढ़ै छै ओइ टाइम मे सब इंजीनियर सब छै। यै हँ तऽ हम अपन अपने कीन के दऽ देलीयै ई नै कि औकाइद नै छनि हम तरद्दूत नहि देबऽ चाहै छलियै। जे खुशी मोन सँ हॅं आशीर्वाद दियऽ हमरा बच्चा कऽ। कहियौ जे अपने खूब ओकरा कमाइ होइ से कहियौ आगू के जीवन मे।
हँ हँ हँ ओन्ते भी अपने करै तऽ
नइहर से कहय ले ई दै ले ओ दैले हमरा बड्ड होइत रहे केना कहल जाइ छै।
नै नै कहबाक नहि चाही ओ अपना मोन से जे करथिन।
कथु मे हम जाइ छी तऽ हम ने कतबो माँ सब कहती साड़ी ले तऽ हम नै लैत रहै छीयै। आ बड्ड जिद कऽ देतै शपथ सप्तान करऽ लगतै तऽ हैत जे दुःख भऽ जेतै तब तीन गो दै छै त एगो लऽ लेब कि चल तोरो मोन राइख लेलियौ हमरा नै चाही। दऽ दी दोसर बच्चा सब के दिहीन दोसर बहिन कऽ दीहीन हमरा नै दे।
सही बात छै हँ से भऽ जाइ छै।
किछ करबै आ ओतऽ सँ लेकिन बुइझ लिय जेएह दैयऽ सेएह दैयऽ से नै हमरा नीक लागैत रहैये।
हँअ अपना सबके उपनैनो में बड विध होइ छै। जेना मड़बा बनल फेर ओहि पर भरि दिन त होइत
विधि यज्ञे हँ हमर बौवा तऽ छोट रहै ढा़ईये साल के रहै छोटका न मुड़न करऽ गेलियै त गेलियै तऽ हमही गोदी मे लऽ लऽ कऽ मड़बा पर बैसलियै। बैसैये ने चाहै धूवां होइ कि भाइग जाय ओ हवन कऽ।
हँ। एं हमर एगो बहिन छलखिन ये तिनकर भेलनि बेटा के ओ पाँंचे साल के छलैये उपनयन से ओ बच्चा खाय ले जिद्द कऽ देने छलै जे हमरा खुवा दे।
हमर तऽ अरहाइये सालके रहै दूध पियै छलै।
एत्ते छोट मे?
ह्म करो तऽ बड़का रहै कोइ दस एगारह साल क? एगारह नहि तेरह बारह तेरह सालकऽ। एगारह साल के दुनू मे अन्तर छै। त ओ बारह तेरह साल के रहै आ ई दुए साल पूरल भेल रहै पर धत नहि तुए भेल रहै दु पुरक।
हू ह तब बड़ छोट तब तऽ गोदिये मे लऽ क सबटा करेने हेब।
गोदिये मे कखनो क मोन होइ तऽ बैस बाबा लग आ नहि तऽ कखनो क जेबे नहि करै तऽ हम बैसियै गोदी लऽक चुमान सभ काल मे हमहीं बैसियै गोदीमे लक।
की करबै। लेकिन ई भेल कि भऽ गेल त चलू भऽ गेल सेहो भजाइ
कब की बारका ककरो नै। छे हम कहलियै नै कलेब तहन दुन मिल कऽ कलिया। हुड्डी हो जा हो हँ तऽ हम सब सोछिय। कियो सब कहलखिन की भुझतै कान मे मन्त्रो कहथिन बाबा। गुरु मन्त्र देतै तऽ बुझबे नहि करतै हम लेरो बाबा की कहल तऽ सब जाक नाम ताम बाजेलियै कहलियै बौआ कि कहल कौ बाबा कानम। अकी पूरा मन्त्र कहि देल कै गायत्री मन्त्र।
हँ।
सब अक्का बक्का हो गेले अए देखियौ ये एकरा अढ़ाई साल के पूरा मंत्र केना याद भऽ गेलय ये। बर आश्चर्च लागलै सौख-
हँ।
तऽ जहने केओ पूछे रौ बाबा की मन्त्र देलकौ सब कऽ गायत्री मन्त्र सुने देल
सेन
तहन जे बुझलकै नहि बुझलकै लेकिन मन्त्र ओकरा याद रहलै अढ़ाइयो सालम। बुझौक जेना उ करै खुब बझनाई। त पहुचल ने सब ई बाबा ई देलक ई बाबा ई देलक हमरा स एना सजादे फ बुझज दे आ थाकि जाइ तऽ कोनो कालके नहि बैसा चाहे से। नै तऽ उ अथी छल ने मने छोटो रहे नेत कनस आइ काल्हि देखब एगो अढ़ायो सालके बच्चाके बाजब स एते ओरीई।
नै-नै हँ तऽ हमरो उ बौआ छोट छलै न तऽ ओहो खाय लए कऽ हमरा खुआ दे जिद्द कऽ देलकै ओकरो बैसा पड़ै हमर बहिनके लऽक।
ह्म अपना सब दिस अनून तनून वाला विद्ध बड भारी।
बहुत बहुत अब छोट बच्चा नहि ने ओ चीज क
बच्चा नहि ने बुझतै कखन कत खायलेल कै पतहो नहि चलत।
सेह ह सेहे भजाइ छैय।
केलियै जनउ के बेर-बेर खोल कऽ राखि दे तऽ भगवाने जी लग टाइंग देलियै कहलियन भगवान अही रक्षा करबै तऽबे जहन पैघ हेत तऽ पहिरत।
पहिरत ह तऽ की करबै ओते छोट बच्चा नहि ने बुझै छै। तै दुआरे।
आ से इहो बुझे शौखो होय आ फेर कखनो खोल कतहु राखि दे नै बुझियै कपड़ा सङ्गे निकाइल अचछा
हँ हँ तऽ उएह भऽ जाइ छै हमरो सबके तऽ होइया आब देखियौ हमरो बौआ के हेते मोड़न जग मुड़न होय छै ते वएह हेत चल से
बढ़िया यै कमर कैस के राखू।
हां-हां-हां।
पैर सक्कत क क। खुब जाउ उ सब क क हां।
अपना सबमे तऽ बिधे तत्ते होइ छै जे
अहाँ से बेसी अहाँके मुंह अहांके उम्म कम डार सक्कत करऽ पड़तैन।
हां-हां कियाकि सबटा तऽ नहिरै से आबै छै तै दुआरे। हम सब तऽ छी चाएर बहिन।
हां हुं-हुं।